हूॅं कहू की हाल चाल?
बढ़िआं, अहाँ बताउ?
ठीके छै, अखन बुझल अछि अहाँके? सर्वर डाउन बतबै छलैए एत।
अच्छा।
हँ तखन हम फेर सँ कलियै तखन भ गेलै, कि जानै गेलियै त। गिनेतै कि नै, आओर कहु खेनाइ पीनाइ भ गेल?
हँ बनि गेलै। भात दालि करैला के भुजिया, आलू चोखा।
आओर तबियत पानी सब सबटा सबगोटा? बनै छै क कद् भुजिया। भुजिया बनै छै। कद्दू आ रोटी हमरा सबके त रातिमे रोटीए बनै छै।
ओ।
आओर तबियत पानी सब सबगोटाके ठीक छी ने नीक जकाँ?
हँ सब ठीक।
आओर कहु ई लगनमे कोनो बिआह शादीमे गेलियै कि नै?
नै।
आखिरी बेर कखन गेल छलियै, अहाँ ककरो बियाह में?
उ त याद नै अछि हमरा।
एते दिन भ गेल कि यादे नै अछि अहाँके?
हमरा काल्हिके बात नै याद रहैया, अहाँ कते दिनके बात
नीक त लागै छै बियाह शादी मे लोक, लोक सब बियाह हम हम्मर त अखैन ई की कहु नै कोनो ठीक या। एखन जखन तक पढ़ा एखन की कहू जखन तक कोनो पढ़ाइ लिखाइ कम्प्लीट नै भ जाइ छै तखन तक त कतौ नै
खतम नै भ जाइ छै?
हुं हँ-हँ
हा-हा आओर बताउ?
आओर सब ठीक। बियाह शादीमे हमरा जाइ ले बड नीक, नै हमरा बड नीक लागैया।
अहाँ क लिअ वियाह, हम ऐब।
नै हमरा अपन बिआह जेना भेल कपार दुखाए लागैया, हम नै क सकै
बियाह मे आबैके अइ।
आ हमरा अहींके, हमरा अहाँके बिआहमे आबे अहाँ क लिअ पहिले।
एखन नै हेतै?
कखन हेतै?
पता नै हम करबे नै करबै। पहली बात बियाह
हमरो नै मन ऐछ लेकिन अहा? कहे छियै तऽ सोचै छियै कनि, तऽ हम कहै छीयै तऽ अहुं सोचु कनी बीयाह शादी केबारे में।
नै- नै इ सब से दूरै रहब तऽ ठीक।
कऽ लीया कऽ लीया। रसगुल्ला खैब हमसब कऽ लिया। ओ दिन आहांके बुझल अइछ, हम सब बिआहमे गेल छलियै नऽ तत गैर ग्रैण्ड बै अथी तत पैघ बीयाह छैलै ना, बड सुन्दर कि भऽ गेल छलै है, ओकरा पता अय, ओ पता अय अहांके ओ हॉल के ने एक राइत के भाड़ा छलैहे तीन लाख रुपया।
बाप रे।
हां अ तऽ ओकरा। पर से ना डेढ़ सो रुपया प्लेट सिस्टम छैलै। जतेक- जतेक खेनाइके प्लेट ज्ञतेक प्लेट उठते है ना, ततैक अथि बील बैन क जेतै। लड़की के बाप के पास, कम्युनिटी हॉल वाला सब खेनाइ के व्यवस्था केयने छलै, मगर की कहु की एतेक नीक खेनाय एत नीक व्यवस्था। स्टार्टर सब न ए एतेक- ऐतक चीज छलै, सब से पहिले गोलगप्पा छ़ैलै। डोसा छलै या। चाउमिन चाट छलै हे, चिकेन सूप छलै हे, मंचाउ सूप छलै, पाव भाजी छलैया। लिट्टी चोखा, आलू टिक्की, हरा भरा कबाब, कथी- कथी अथी। कोल्ड्रिंक- कोल्ड्रिंक -तोल्ड्रिंक सब छलै ये। आर चीज बाॅलस हरा- भरा कबाब। हमरा त की कहू कनिकबे में पेट भरि जाय तऽ सैह जे हमरा बड्ड बड़का मुसीबत। तखन खेलीय हम एकटा डोसा खेलियै, चाउमिन मंचुरियन खेलियै, कनि आलू टिक्की खेलियै। आ कनि सूप पिलियै, कनि मंसाउ सूप, ओहो नीक नै लागल हमरा फेक देलीयै जा के। आ। पनीर हरा-भरा कबाब खेलियै, आब हमरा एतेक अफसोस लागैया आय तब कि हम पाव भाजी कथी ले नै ट्राइ केलहुॅँ। हम अथि गोलगप्पा कथी ले न खेलौं लट्टी चोखा सब। कथि ले हम छोड़ देलहुं, एना ओना आ तखन हम बारह बजे के साढ़े बारह बजे रैइत में जाके खेनाइ खेलों, त खेनाई में बड की छलै माँ मीट, मछली, मुर्गा तीनू टा चीज छलै, तखन अथी शाकाहारी खेनाइ मैं छलै हे पूलाव छलै हे दाल छलै हे। शाही पनीर छलैय हे, मलाई कोफ्ता मिक्स अथी ओ नहि छै हमरा सबके डलना कहै छै।
ह
मिक्स वेज। से छलैए हे, तीन चारि रंग के अथि पनीर से अथि कथि चाट मसाला दऽ के मिला देने रहै। सब छलैए रायता तायता भूरा चटनी आ त ओ तिलो क अचार राखने छल लै। नॉर्मलो चटनी राख छल आ रसगुल्ला छैलै।
चीख ओइत न
सबकिछु कोना कऽ चिखयै एतेक बड़का पेट नहि लऽ कऽ जाइत छियै ओतेक बड़का पेट नहि अछि हमर सभके
कनी कनी को क खालेतौ
कनी कनी क क कतैक आब एक प्लेट मे देतेै ते एकटा देबे ने करते त एकटा पूरा नहि खेबै जे नीक लागै छै खा लै छी आ एते एते रंगके खेनाइ पिनाइ सब छलैए आ पापड़ तापड़ आ जब मीट मे छलै हे ने ओकरा बियाह मे ने हमरा एकेटा चीज जे नहि नीक लागल से छलैयए अथी आइस्क्रीम। आइस्क्रीम जे छले ने दवाई सब सिरप सब ने होय छै ओहिने टेस्ट करै छल एकदम एकदम मोनके ए मोन खट्टा भ गेल खेलौं ने लास्ट मे कनिक के दूए चम्मच खेलों फेेक देलहुँ उठाके तोरा भाग पूरा मूँहके टेस्ट खा आ कि की कहू एते पेट भरल छलै ह ने कि गुलाबो जामुन छलै सेहो नहि खेलहुँ सकरौरी छलै से
ओहो छोड़ि देलियै अहाँ सबकिछु
पाव भाजी चीख लतहुँ अहाँके पता अछि पाव भाजी ओकर फेवरेट छै
हू। हँ हमरो नीक लागेया सोच कहलियै कखन तखेन की कि जाइ छि कनि कालमे खा लेबै। तखन पेट भरि गेल छलै आ तखन क कतेक काल त पेट खालिए नहि भेलै खालिए नहि भेलै जखन खेनाइयो खाइ लए गेलियै ने जबरदस्ती खाय ले गेल छलिये हमस हमरा सब के भूखे न लागल मम्मी गेल छलखिन मम्मी तऽ कतूहके स्टार्टरे ओ सब सभटा चीज टा्रइ कर लेने छलखिन खाली गोलगप्पा अथ तू तू की कहै छै। लिट्टी चोखा नहि खेने छलखिन हेँ बाँकी सभटा चीज खा लेने छलखिन हेँ। ताहि दुआरे ओ खेनाइयो नहि खेलखिन ओ खेलखिन सब परौड़ी केलखिन कनि रसमलाई गुलाब जामुन आर बस एतबे खेल खेर आमो छलै कोनो बियाहमे अहाँ देखने छियै आम आम काटि कऽ दै छलै ओते।
हँ तऽ रहे ने छै बहुते साादी मे रहै छै।
गामव घर के बियाह शादी सब मे ने रहै छै। शहरके बियाह शादीमे काटिकऽ फेरे नहि हम तऽआय हम तऽ आय तक नहि देखने छलियै कोनो कम्युनिटी हॉलमे कि आम आम काटिकऽ दै छै मतलब नीकाम छलै काटिकऽ दऽ रहल छलै सभटाके आ सभ सब सँ पहिल बात की हमर पप्पा अप्रूवल कऽ देलखिन मतलब की खाना छलै एक नम्बर उनका आदत छैय ने कि सभटा चीजमे ओ नुस्के ढूँढता। लेकिन ओ ओय दिन ओ कहलखिन कि खेनाइ पिनाइ सबटा बड नीक छले- बड नीक छले समझियो की केहन छलैया। जखैन ओहन आदमी कह देलखिन कि बड्ड नीक छलैया त सब बुझू की केहन छलै खेनाय बड्ड नीक छलै। अहूँ करू बियाह अहूँके ए यएह हॉल बुक कऽ देब हमसभ।
आहाँ क लियऽ।
एकरो से बेसी आइटम राइख देब आहाँ क लियऽ। आहाँ एकबेर हां त करू लड़का सबके लाइन लगा क राइख देब।
नय- नय।
कथी ले नै।
अरे अखन हम किछो कहय वला छलियै भुइल गेलियै।
कहू- कहू याद करू कोनो दिक्कत नय अय।
छोरू और बताउ।
अहुँ के भाय भायजी आय गेल छथिन भोज खाय लऽ कथिके भोज छैय कुमरन तुमरन के हेतै भोज, आहाँके क की पता रहैये।
पता नै अभी हमर दिमाग बहुत खराब अइछ।
कथी लए अहाँके दिमाग खराब अइछ कहू। कथी ल टेंशन लै छी, मम्मीके तबियत ठीक छैय ओते टेंशन नै लियऽ पढ़ाई पढ़इयो लिखाइके भ जेतै कोना क क व्यवस्था से टेंशन लेबाक जरूरत नै।
बहुत-बहुत समस्या छैय बहुत
हँ से त छैहे चारू तरफसँ अहाँ घेरल छियै अखैन समस्या से बुझै छियै। की करबै यौ। सभके जिन्दगी एहने तहस नहस भेल छैन।
बियाह कराउ न यै केकरो घरमे तब मिलब हमसभ।
ह- हँ हमी को लै छी।
ह ह ह
हमी क लै छी अहाँ एकटा लड़का ढूढ कऽ दऽ दिअ नीक जँका नीक सनक। कऽलै छियौ।
तब। ढोल लय के जरूरत नै पड़तै।
कथी लेऽ। गुड्डा गुड़िया से किये कराब करैब की हमर बियाह।
नै- नै।
त ककड़ा से जा कुत्ता बिलाई स कि पेड- पौधा स। ओनाहियो हम मांगलिक छैय हमर बियाह कहल जाइ छैय कि पहले पेड़ से कराउ नै त मटका से कराउ एकर बियाह।
अच्छा।
नै त उज्जैन सबमे जाकऽ पूजा कराउ तख तखन जाके मङ्गल दोष हटतै तखन बियाह शादी हेतै। सामान्य लोकसभ स।
मन नहि लागे
हँ सुनू- सुनू -सुनू -सुनू -सुनू। आइ रिंकी दीदी सँ बात केलीय हँ- हँ। आइ रिंकी दीदी से बात केलियै, यैहै मैसेज पर तऽ हम कहलियै कि रविवार -रविवार। के घर पर रहबी कि नहि तऽ कहलखिन कि हँ रहबै। तऽ हम कहली कि, ठीक छै तऽ बाजार चलब। तऽ कहलखिन की, ठीक छै, तऽ हम
नै सुनू ना सुनू ना कनि
हँ- हँ।
अच्छा बाइज लिअऽ, बाइज लिअऽ अहाँकर बादमें
मतलब हम- हम कहलियै कि, बाजार चलबै तऽ कहलखिन हँ जेबै। तऽ हम पक्का छै ने, हम अहाँ लए लऽ लेब ने कुर्ती।
नै लियऽ अहां अखैन अहाँके बड्ड दिक्कत अइछ, अखन फा- दै फालतूके पैसा खर्च नै कर
पास उएह ओहिे ले रखले छै उ वाला, ओहिस कुछ होय वाला नहि छौ ओनैहितो।
नै ये नै राखू तऽ नहि खरीदू
पहिने ई फाइनल छै ने ई बताउ हमरा।
नै हम अखन ते नै आबि सके छी, पैसा कौड़ी एतेक दिक्कत छै ने कि कहु तो। एक तऽ पैसा नहि छै, ओ पर हमर कॉलेज मे एडमिशन लेबा के छै, प पप्पा कहै छथिन कि, एकग्जाम देने छी तऽ सभटा कॉलेजमे फॉर्म भरि दही, तऽ सभ कॉलेज के केओ -केओ कॉलेज सब के निःशुल्क छै फॉर्म भराई। कॉलेज सबके कनि पैसा लागै छै। तऽ ओकरा सबमे पैसा दै पड़तै। ताहि दुआरे आ फेर, हमरा -हमरा बैच लबै लेबऽ के यऽ लाइब्रेरी जाइके यऽ। तैं दुआरे एखन ईसभ कतहुँ नहि जाय देता हमरा। अखन भैयाके ऊपर ने, भैयाके फ्लिपकार्टके ऊपर तीन सए के रेफरल पड़ल छलै हमे। एकटा सूट देख कऽ देलियै हुनका कि ऑर्डर कऽ दियऽ ने कनी दिन पहिले से हमरासे कहै छलखिन ओ कि कोनदन -कोनदन